नमस्कार
नमस्कार और बतैयौ अहाँके की हाल चाल छैय?
ने क हाल चाल निक छैय अपने हाल चाल निक छैय?
हँ हमरो हाल चाल नीक छैय आओर बतयै ने अहाँके खाना खा लेलियै?
हँ हम खाना खा लेले छियै नास्ता करे छियैेे अ लिट्टी तरकारी
हम खा लेले छियै। रोटी सब्जी सलाद इहे सब खयले छी अहाँके बतै ने अहाँके माता पिता लोको सभलो खा लेलेे छियै नाश्ता कऽ लेलथिन?
हँ सब लोग खा लै छैय सब नाश्ता करै छी।
ओ आओर बतैए अहां आओर बाजू अहाँके खानामे का का बनाबै आ जाइ छी?
ह काफी अच्छा अच्छा चीज बना लय छी जैसे जैस की पनीर आ चावल दाल सब जी हँ हँ ह मिट चावल सब
तयका तेज बोलियै ने अहाँ अहाँके तेज तेज बोलियै ने।
अपनेके की की से से मछली नीक लगै छैय?
हमरा मछलीमे बचवा मछली नीक लगैत छैय फेर ब रोहू मछली नीक लगैत छैय फेर रूपचन्द मछली जिन्दा रूपचन्द मछली बड़ा नीक लगैत छैहाँ हमरा। आ आऔरो मछली नीक लागैत छैय पोठिया मछली छोटका छोटका तलके ओकराके तेलमे पूरा भूजि के नमक छीटके बड़ा नीक लगैत छैय खायमे हमरा अहाँके बतै ने अहाँके मछलीमे कोन मछली नीक लागैत छैय?
हमरा त मछली निक लगय या। छी आ हॅ हेलो
हँ बोलियै ने अहाँके।
हँ यहाँ के मछरी अथी लगै छैय कमल काट दिश न
हँ
ओ नीक लगै छैय बामी मछली आ आ अथी लगय छैय न खाली गैचा मछली।
हँ हँ
ह बड़ा निक
हँ ओ तऽ रो रोटी मे बड़ा खाय मे नीक लागे छै घैंचा मछरी आओर बाजू न अहाँ अहाँ के खाना मे कथि कथि बना ले छियै
ह तऽ खा रहल छियै
हेलो
हँ हेलो
थोड़ा जोर से बोलियएै ना कि
अपने की की बना लेबे छियै
हमहू बना लय छियै अ खाना में दाल बना ले छियै चावल बना ले छियै रोटी बना लै छियै सब्जी बना लै छियै सब्जी मे हम आलू परवल के सब्जी जी आलू फेर मटर के सब्जी बना ले छिये करैला के भुजिया बना ले छीय करैला के सब्जी बना ले छिये फेर घिउरा के सब्जी बना ले छिये लौकी के सब्जी बनाय लय छिये फेर मांसाहारी में हम बन बना ले छियै मुर्गी बिरियानी खस्सी बिरियानी मछली अंडा अंडा मे अंडा करी बना लय छियै फेर अण्डा आमलेट बना लै छियै फेर हम बना ले छियै मुर्गी के मीट मीट बना ले छी खस्सी के मीट बना ले छी बहुत कुछ बना लय छी आओर बाजू ने अहाँ के खाना मे सभस नीक खाना कोन लागै छै
हमरा तऽ खाना मे बड़ा नीक हमरा तऽ खाना में हमरा खाना मे मीट चावल काफी नीक लगै छै
ओ मीट चावल हमरो खाना मे खसी के मीट आऔर चावल बड़ा नीक लागे छै बड़ा ल बड़ा स्वादिष्ट लागे छै आओर आओर बाजु न अहाँ के सभसँ ज्यादा कोन सा आम पसन्द छै
मालदेव आम मालदेव आम आ जर्दा आम आ जर्दा आम आ बिजू के आम ना
आओर बतैौ ने अहाँके आम रस पीले छियै कि नहि
हँ आम रास पिये छी
ओ आओर बतइए अहाँके ओड़ ई मौसम कैसन छै
की नहि, केहन सम्भव अछि
ह
होल मसर कस कैसा छिय
आओर बतैै ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलैत छै नीक चलैत छै ने
हँ प
हँ हमर पढ़ाई लिखाई काफी नीक चलै छै अहाँक ओहि दिसक बागवानीमे कथी-कथी छै? कोन-कोन गाछ लगौने छी आ कोन-कोन फूलक पौधा लगौने छी? फल-फूल आ तरकारीक पौधो लगौने छी कि नहि? सभटा तनि विस्तार सँ बताउ ने।
ह त
अहाँके आवाज न आबै छै फ्रेश
कनैल के फूल लगेेले छियै
हँ
कमल के अथ गुलाब के फूल ल
हँ
गुलाबके फूल बड़ा नीक लगै छै ने
हँ, सही कहलहुँ। गुलाबक फूल बड़ नीक लगैत छै। हमरो गुलाबक फूल लगाबय बड़ पसन्द छै। गुलाबक फूल देखयमे सेहो बड़ नीक लगैत छै। ल छै अहाँके एगो बात पता है गुलाब के फूल के रुआवजा भी बनल अइ शरबत बनल अइ पता हइ अहाँके
हँ गुलाब जामुन जल बनल छै
हँ गुलाब जलना गुलाब के प फूलवाक की कएल गेल छै? ओकरा केना बनौल गेल छै, किछु पता नहि। मने लाल-लाल रहल छै। ओहिमे गुलाबक फूलक सुगंधो अछि आ गुलाबक फूलक स्वादो लगैत छै। लाल-लाल, मीठ-मीठ रहल। गुलाबक फूलकेँ पानीमे डालि कऽ, थोड़ेक चीनी दऽ कऽ ओकर शरबत रूह अफजा जेकाँ बनौल गेल। बड़ नीक लागल। अहाँ कखनो गुलाबक शरबत पिबने छी
नहि हम नहि पिबने छी। अहाँ पिबने छी कि? हम तऽ एखनहि पिबने छी।
हम गुलाबक शरबत रूह अफजा काफी बेसी पिबैत छी। आओर बताउ, अहाँक बागवानीमे आमक गाछ लगल अछि कि नहि? तऽ अहाँक आमक बागवानीमे एहि साल आम नीक सँ फलल अछि कि नहि? आमक उपज बढ़िआँ भेल कि नहि?
नहि नहि क आम फराल छियै हँ हेलो
हँ फड़ल छी
हँ फराइ छी
आओर बतैयै न ओने बर्खा उर्खा भेलै ह का एक दो दिन पहले
हँ भिलइ छिय
ज्याददा बढ़त भेल छी आधी छियइ का
हँ चलब
पेड़ो पौधा पेड़ो पौधा गिर गेलै का
हँ पेड़ो पौधा गीर गेलै
हँ हमरो ओरी बड़ा आँधी बड़ा बर्खा आएल आएल रहै बड़ा पेड़ पौधा गिर गेलै एना आओर बाजू अहाँके अहाँके केनहु घूमे जाय के मन करै छै कि किना
हँ घूमे जायके मन करै छै
कहाँ जाइ छियै बड़ा रौदा हइ तऽ कोनो ठंढे इलाका मे सोचै होबै अहाँके घूमे के
हँ ठण्डे इलाकामे जाइ छियै जैसे लद्दाख जाइ छी ब ठण्डा करै छी कर
हँ हँ हम पहाड़ एक बार गइल रहै छियै न गुजरात तऽ ओने बड़ा पहाड़ मिलै छै रास्तामे ऐसे हम लद्दाख अभी हँ लद्दाख मे अभी हम न गेल छी अहाँके गैल कभी लद्दाख मे
न लद्दाख हम गेल छियै
आओर बतैयै न अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलैत छै
हँ एनी पढ़ाइ लिखाइ काफी नीक लगै छै अपनेके पढ़ाइ लिखाइ बतैयै अपनेके नीक चलै छै
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई काफी नीक चलै छै अहाँके बतेयौ अहाँके कही कुछ सीखे उखे जाय के हइ कि न कुछ बार भीतर हुनर उनर सिखे जाय के हइ कि न अहाँके
हँ सिखे जाथि हम जनै छी इंजिनियरिंग करै छी हम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करै छी जयपुर जाइ छी
ओ राजस्थान
हँ राजस्थान जयपुर
हँ तब तऽ बाड़ादूर बड़ादूर अहाँके जाइ छियै
हँ बड़ा दुर
चलियै निकल जेतै तऽ बारा भगवानके कृपा होतै अहाँके आओर बताैय आओर बतेयै आओर सब ठीक हइ न घर परिवार मे सभलोग नीक हइ न स्वस्थ हइ न
हँ सभ नीक छै
चलियै अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से गप सप करम नमस्कार
नमस्ते